हेलो
हलो
नमस्कार
जी नमस्कार
सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै
बिलकुल बिलकुल कल्ही हम सोचे चलू जे जीवन मे सबसँ महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा दोसर बल्कि अपन कलही स्वरूप से होइत अछि कियकी असली जीवन तखन होइत अछि जखन व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं के बेहतर बनाबे के प्रयास करैत अछि
हं बिलकुल क्योंकि जे व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक छोट सुधार सेहो करैत अछि समयक संग ओ सुधार एक पेघ परिवर्तन रूप साधारण लेैत अछि
सच कहू तऽ बहुत लोग सफल होइ चाहे छै मुदा स्वयं के बदलावक कठिन प्रक्रिया मे गुजरावल लेल तैयार नहि होइत छथिन
हां जबकि आत आत्मविकास अर्थो होइत अछि अपन कमजोरीके परचान आर ओकरा धीरे धीरे सुधारबाक प्रयास करनानि
हमरा लगैत अछि जे आत्मविकासक पहिल चरण आत्म जागरूकता होइतइत अछि कियाकि जखन धीर व्यक्ति अपन इस्थिति नै बुझत तखन धरि सुधार सम्भव नहि अछि
बिल्कुल एहि लेल समय पर स्वयं अ से प्रश्न करनाइ बहुत जरुरी होइत अछि जे कम कोन दिशामे जा रहल छी
कलियुग पढ़लियौ जे सफल लोक सब अबित रूप से पुस्तक पढ़बाक आदत रखैत छथिन
हँ क्यूं कि पुस्तक केवल जानकारी नहि दैत अछि बल्कि सोचबाक तरीका सेहो बदलि दैत अछि
सच कहो तो बहुत मोबाइल पर घंटो समय बिताबैत छथि मुद्दा अब अपन ज्ञान पढ़ाये लेल समय नै निकालै छथि
ई एक पैघ समस्या छै क्योकि समयक निवेश जतेक ज्ञानमे होइएत भविष्य ओतेक मजबूत बनत
हमरा लगैत अछि जे आत्मानुशासन आत्म विकासक सबसँ महत्वपूर्ण गुण सबमे से एक अछि
बिल्कुल क्योकि प्रेरणा हर दिन नहि रहैत अछि मुदा अनुशासनस व्यक्ति के निरन्तर आगे बढ़बैत रहैत अछि
कलयुग देखलियौ जे बहुत सफल लोग जल्दी उठबाक आदत रखैत छथि
हँ क्योकि सुबहक समय मन शान्त रहैत अछि आ सिखबा तथा योजना बनायल लेल परयुक्त मानल जायत अछी
कऽ आत्मविश्वासस एओ आत्मविकास न महत्वपूर्ण हिस्सा अछ
बिल्कुल मुदा असल आत्मविश्वास केवल सोच से नहि बल्कि तैयारी आ अनुभवसँ पैदा होइत अछि
हमरा लगैत अछी जे असफलता से डरबाक बजए ओकरा से सिखबाक आदत विकसित करबाक चाही
हँ किक प्रत्येक असफलता व्यक्तिके किछु महत्वपूर्ण सीखा चाहैत अछि
कलियम पलियो जे सफल व्यक्ति शिकायत कम समाधान पर बेसी ध्यान दैत छथिन
ई बहुत महत्वपूर्ण बात अछि क्यूंकि समस्या पर रोबाक बजाय समाधान खोजनिहार लोक तेजीसँ आगे बढ़ैत अछि
सच कहो तो आत्म विकास एक दिनक प्रक्रिया नै बलकि जीवन भरि चलनी याल यात्रा अछि
बिल्कुल कियोकि मनुष्य हमेशा किछु नया सीखि सकैत अछि आ स्वयं के बेहतर बना सकैत अछि
हमरा विश्वास छै जे व्यक्ति प्रतिदिन सिखबा सोचबा आ सुधारबाक आदत बना लेत तऽ ओकर जीवनक दिशा बदलि सकैत अछि
हँ क्योकि छोट छोट सकारात्मक आदतसभ समयक संग साधा असाधारण परिणाम दैत अछि
बिल्कुल सही के लिए आत्मविकास जीवनक सबसँ महत्वपूर्ण निवेश छी याकि धर्न पद आ प्रसिद्धि समयक संघ बदलि सकैत छी मुद्दा ज्ञान चरित्र अनुशासन आत्मविश्वास आ निरन्तर सिखबाक क्षमता एहन सम्पत्ति अछि जे व्यक्ति के जीवनक प्रत्येक क्षेत्र मे सफलता सम्मान आ संन्तोष प्रदान करैत अछि
काल्हि हम सोचैत छलू जे अधिकांश लोग अपन जीवन बदलै चाहैत अछि मुदा ओ अपन दैनिक आदत बदलबाक महत्वकेँ पूरी तरह नहि बुझै पड़ पाबैत छी
बिल्कुल कियकि जीवन अचानक नहि बदल अछि बल्कि रोज रोज दोहराओल गेल छोट छोट आदत सब मिल के भविष्य निर्माण करैत अछि
सच कहू तो जे कोनो व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक घंटा सिखबा पड़बा या अपन कौशल सुधारबामे लगायल कुछ वर्ष बाद ओकर स्तर सामान्य लोकसँ बहुत अलग सकैत अछि
हँ कियकि समयक संग छोट प्रयास सब जमा होइत रहै अछि आ अन्त में बहुत तेज परिणाम उत्पन्न करैत अछि
हमरा लागैत अछि जे आत्मविकास सभसँ पेघ दुश्मन टालमटोल करबाक आदत होइत अछि
बिल्कुल किया की जखन व्यक्ति आवश्यक कार्य केँ बार बार बाद ले छोड़ैत अछि तखन ओकर प्रगति रुकि जाइत अछि
कल्हि हम पढ़लहुँ जे सफल लोकसभ अपन समय केँ बहुत सोची समझी उपयोग करैत अछि
हूँ ई बात सही अछि कियाकि समय एक मात्र एहन सम्पत्ति अछि जे खर्च भेला
सच कह तो बहुत लोको अवसर पर प्रतीक्षा करैत रहैत अछि मुदा सफल लोग स्वयं अवसर निर्माण करबाक प्रयास करैत अछि
हँ किया की केवल प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहि होए पहल करना सेहो जरूरी होइत अछि
हमरा लागैत अछि जे आत्मविकास लेल सकारात्मक वातावरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबित अछि
बिल्कुल कियाकि व्यक्ति धीरे धीरे ओहि वातावरणक प्रभाव ग्रहण करे लगत अछि जाहिमे ओ रहैत अछि
कल्हि हम देखलु जे जिज्ञासु लोकसभ हमेशा प्रश्न पूछैत अछि आ नया चीज सिखबाक प्रयास करैत अछि
हँ आ ए जिज्ञासा अखनी केँ लगातार विकसित होय मे मदद करैत अछि
सच कहू त सच कहू तो आत्मविकास अर्थ केवल आर्थिक सफलता प्राप्त करनाइ नहि होइत अछि
बिल्कुल एकर अर्त मानसिक बौद्धिक भावनात्मक आ नैतिक रूप से सेहो मजबूत बननै होइत अछि
हमरा लागैत अछि जे आलोचना से घबराबक बजाय ओकर से सिखबाक आदत विकसित करबाक चाही
हँ कियाकि कई बेर दूसर कऽ प्रतिक्रिया हमरा अपन कमजोरी देखाबैमे सहायता करैत अछि
कल्हि हम पढ़लु जे लक्ष्य बिना जीवन अक्सर दिशााहीन जाइत अछि।
इ बात बिल्कुल सही अछि। कियकि स्पष्ट लक्ष्य व्यक्ति के प्रेरणा आ दिशा दुनू प्रदान करैत अछि।
सच कहू तऽ आत्मविकास यात्रामे धैर्य बहुत जरुररी अछि क्योकि परिणाम हमेशा तुरन्त नहि दिखाइ दैत अछि।
बिल्कुल मुदा जे व्यक्ति लगातार प्रयास करैत रहैत तऽ समय अवश्य ओकर मेहनतक फल देत अछि।
हमरा विश्वास अछि जे प्रत्येक व्यक्ति अपन वर्तमान स्थिति से बेहतर बनि सकैत अछि। जे ओ ईमानदारीस प्रयास करी।
हँ कियाकि विकासक सम्भावना प्रत्येक मनुष्य्यक भीतर मौजूद रहैत अछि।
सही कहलिये आत्मविकास एक एहन सतत यात्रा अछि जहिमे व्यक्ति अपन सोच, आदत, ज्ञान अनुशासन, चरित्र आ कौशल के लगातार बेहतर बनाय के प्रयास करैत अछि आ ई प्रक्रिया धीरे धीरे ओकर व्यक्तित्व सफलता सम्मान आ जीवनक कोनो गुणवत्ताके साधारण स्तर तक पहुँचा सकैत अछि।
बिलकुल कल्ही हम सोचै छलू जे बहोत लोग अपन जीवनक परिस्थिति बदलावक इच्छा रखै छथी मुदा ओ एहि बात पर कम ध्यान दै छथि जे परिस्थिति बदला से पहिने स्वयंके बदलनाइ आवश्यक होइत अछि।
बिलकुल बिलकुल क्यूकि जखन व्यक्ति अपन सोच व्यवहार आ आदत सभमे सुधार आनैत अछि। तखन धीरे धीरे ओकर जीवन परिणाम सेहो बदल लगैत अछि।
सच कहू तऽ अधिकांश लोक बाहरी समस्या सबके दोष दैत छथि मुदा बहोत कम लोग अपन कमजोरी सब पर ईमानदारी से विचार करैत छथि।
आऽ जबकि आत्मविकास वास्तविक शुरुआत तखन होइत अछि जखन व्यक्ति अपन त्रुटि स्वीकार करबाक साहस जुटाबैत अछि।
हमरा हमरा लगैत अछि जे आत्मनियंत्रण एक एहन गुणी गुण अछि जे जीवनक प्रत्येक क्षेत्र मे सफलता प्राप्त करबा मे सहायता करैत अछि।
बिलकुल बिलकुल क्यूकि जे व्यक्ति अपन इच्छा, भावना आ समयपर नियन्त्रण राखि सकैत अछि ओ बहुत रास गलती से बचि सकैत अछि।
कल्ही यम पल्लियो जे सफल लोक सब कठिन काम पहिने पूरा करबाक आदत रखैत छथि। ताई महत्वपूर्ण कार्य अधूरा नहि रहै।
ई बहुत उपयोगी आदत अछि क्योंकि कठिन कार्य टालना से तनाव बढ़ैत अछि आ प्रगति कम होइत अछि।
सच कहू तू सीखबाक प्रक्रिया विद्यालय समाप्त भेला पर समाप्त नहि होइत अछि।
हँ वास्तवमे विद्यालय केवल आधार देत अछि असली सिखाइ पूरा जीवन चलैत रहैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे अच्छा मित्र मंडली आत्मविकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभावत अछि।
बिलकुल बिलकुल क्यूंकि मनुष्य धीरे धीरे ओहि लेक जेका सोचय लागत अछि जाहि सङ्ग ओ बेसी समय बिताबैत अछि।
कल्हीये हम देखलियो जे बहुत लोग आलोचना सुनते नाराज भय जाय छथि।
हां मुदा बुद्धिमान व्यक्ति आलोचना मे छिफल सी के के खोजबाक प्रयास करैत अछि।
सच कहू तो आत्म विकास लेल धैर्य आ निरंतरता दुनू आवश्यक अछि।
बिल्कूल क्युकि एक दुइ के दिनक प्रयास से कोनो पैघ बदलाव सम्भव नहि होइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक व्यक्तिके समय समय पर अपन प्रगतिक समीक्षा करबाक चाही।
हँ क्यूंकि समीक्षा से पता चलैत अछि जे हम सही दिशामे बढ़े रहल अछि या नहि?
कलियम पल्लू जे लिखबाक आदत सोचके स्पष्ट करबामे सहायता करैत अछि।
ई सही बात अछि क्योकि लिखला से विचार व्यवस्थित होइत अछि आ लक्ष्य स्पष्ट बनैत अछि।
सच कहू तऽ आत्मविकासक यात्रा में कई बेर आसफलता आ निराशा सेहो आबैत अछि।
मुदा ओहि समय हार माननाइ नहि बल्कि सिकखीत पूर्ण प्रयास करनाइ सभसँ महत्वपूर्ण होइत अछि।
हमरा विश्वास अछि जे ज व्यक्ति प्रतिदिन स्वयंम के थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाबे पर ध्यान दैतय ओ असाधारण परिणाम प्राप्त कर सक त अछि।
बिलकुल जी क्योकि महान उ उपलब्धि सब अचानक नहि बल्कि हजारो छोट सुधारक परिणाम होइत अछि।
सही के लिए आत्म विकास मानव जीवनक सबसे मूल्यवान यात्रा अछि जाइमे व्यक्ति अपन सीमीत सोच के विस्तृित करैती अछि अपन कमजोरी के शक्ति मे बदलैत अछि। अपन चरित्र के मजबूत बनाबत द छी धीरे धीरे एहन व्यक्तित्व विकसित कत्त अ छी जे केवल स्वयंम के नहि बल्कि समाज के सेहो सकारात्मक दिशा प्रदान करि सकैत अछि।
कली हम सोचैत छलहुँ जे जीवनमे सबसे पैघ निवेश धनमे नहि बल्कि स्वयंके बेहतर बनाबयमे होइत अछि। क्योकि धन घटी बढ़ि सकैत अछि मुदा ज्ञान आ कुशल जीवन भर सगं रहैत अछि।
बिलकुल क्येकि जे व्यक्ति स्वयं के लगातार विकसित करैत रहैत। तऽ ओ जीवनक बदलैत परिस्थिति मे सेहो सफल रहि सकेत अछि।
सच कहू तऽ बहुत लोग जल्दी सफलता चाहैत अछि मुदा ओहि मेहनतक आधैर स्वीकार नहि करय चाहैत अछि। जे सफलता लेल आवश्यक होइत अछि।
हँ जबकि प्रकृति मे सेहो प्रत्येक पेग वृक्ष एक छोट वृक्ष से धीेरे धीरे विकसित होइत अछि।
हमरा लागैत अछि जे आत्मविकास सभसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त निरन्तरता होइत अछि। कि कि छोट प्रयास से लगातार होइ ओ असाधारण परिणाम देत सकैत अछि।
बिलकुल आ एहि कारण सफल लोक सब प्रतिदिन किछु ना किछु सिखबाक आ सुधारबाक प्रयास करैत छथि।
काली हम पढ़लु जे भय बहुत रास लोकक प्रगति रास्ता रोखी दैत अछि।
ई बात सही अछि कियेकि बहुत लोग असफलता के डर से प्रयास करनैय शुरू नहि करैत छथि।